हेलो
हँ हँ आबै छै
हलो
हँ हँ आवाज आबै छौ
हु स्टार्ट में जे छै न से नै आबै छलै तऽ हमरा भेलै तू काइट नै दीही अगर काइट देबी बीचम अगर मतलब उठ उठेलियए आ रिंग भेले आ नै उठै तऽ एगो में काउंट कै ले छै
तै दुआरे हमरा भेल भए सके आवाज काटि नै दिहेन ह आ ओर कही तन खना आ स भैलो
हु
खाना सब भेलो
हँ खाना आब हेतै नय एखन नय भेलै हँ हेतै खाना आब बैन गेल छै खानो
ओ बैन रहल छै ओ सा
एना आइ तऽ फिर
ओ
ऐह बनलै हन
खीर पूरी सब
खीर पूरी
किया किछ छिये
नय ओनाही दूध आइब गेल रहै तऽ
अच्छा कतऽ तऽ
अरे अब की नय की अब दूध तऽ ओहन नय रहै जर्सी गाय सबके रहै कि की रहै आ चंद्र इसकुल जाइ छलखिन नऽ हँ तऽ अपन कहलखिन जे तू रोड पर अइहे से केकरो सामान छै तऽ हम गेलियै तऽ उ एगो डिब्बा मऽ दुध एक लीटर के हेते लगे हुँ
ओ
एहने पीयर एकदम पातरे किया दलके किया नैय
ओ बहु हुनका घर पर से आयल हेतै नऽ तऽ बहुत आबे छै नऽ चाइर पाँच लीटर आयल तऽ ओहुमे बच्चा लेय कुछ सोचने हेते
हुँ ऐखन हँ तऽ ओ दूध थोड़े हमर बोआ पीते तऽ लेकिन अपन खीरे मऽ कहलकै बना लै छियै
किया ओ किया नय बोआ पीते
ओ नय पितै ओ नय देखैये मऽ हमरा नय नीक लागल तऽ अशुद्ध वला एक तऽ माँ बाजल रहै जे अशुद्ध दूध आबै छै एखन हुँ हँ तऽ उ बौआ तऽ ओनाहु नय पीते से पातर रहे जे आ पियअर कल्हा
ओ तऽ गाय कऽ हेतै नऽ तऽ ओ वाल हेतै तऽ सोचने हेतै अपन तोरा दै दि हुँ अच्छऽ
खीरे जे बनेलकै हँ तऽ एकदम एगो पीला टाइप कऽ नय होइ छै
हँ हँ पियर गाय केँ तऽ ओनाहियो कनि पियर होइते छै। आ एखन तऽ हँ एखन तऽ नया हँ लेकिन ई होइ छै लेकिन बहुत पावरफुल।
हँ तऽ वैह कहलियै नऽ बच्चा कऽ तऽ ओनाहु नय हमर तऽ ओ खेबो नय करितै कहलै नहिए देबै गर्मी बहुत छै हँ।
नय लेकिन ई फायदा बला दूध होइ छै भाय।
बच्चा सब कऽ नय नऽ हँ पेट चलऽ लागैत रहै छै। हार्ड हर्म फूल ई होइ छै गोजरा वला दूध बच्चा सब बच्चा तऽ नहिये टा पचै छै।
ओ जे भी हइ तऽ ओ ओहै अथी मे भेलै सैह नऽ
ह
ओर ई कि कहे छै ह चाची कि सभ कहलकै ओहिदिन
चाची के पत्थर छै।
अच्छा कऽ
ग धर्मे
ओ
गोल गोल ने हँ।
कते मे
चौदह अना।
चौदहो एम एम के छै।
चौदह एम एम के छै।
तऽ बहुत नमहर छै।
ह।
तहन तऽ समस्या दर्द सभ एखन तक नहि भेल रहै कि
दर्द हल्का फल्का होइ छै लेकिन जे गैस या खाना भूख लगनाइ ई सभ जे
ओहिपर कि कहलकै डॉक्टर
डॉकटर तू असान गुथ से देखैलिये तऽ सभ देख लेलके रिपोट देखलके। ठीक सुवाद हम दे दियए हैं कछ भी इसको ह मै मैथिलीएमे बाजै छै बड़ नीक दवा दए देलहुँ हम कहलियै सर आओर कहलकै आओर कि आओर तऽ उपर जेतै से। जे ठीक से कहियौ ने आओर किछु नहि दवाइ देलहु हन कनियो दर्द हेतै बेसी किछो भी हेते तऽ सीधा अहाँ सर्जन से ओनाहो चलि जाउ सर्जन से सम्पर्क कए के ऑपरेशन कए के कनि लय लिहा ह जखन भी आबय त नहि आबय हम कहलिये सर आहाँ लग कहलके नहि नहि ऐताय आबि के काज नहि छै। आहाँ सर्जन सॅं सम्पर्क करू।
चौदह एम एम के छिये तो तऽ गोल्फ ब्लेडर मे चाहे ते निकलबै पड़तौ।
हँ कहलके इ गलतय नहि।
ह ह
अच्छा।
ओ तऽ छै तऽ ओ जे छै ने चाची आयुष्मान छै ना।
आयुष्मान छै लेकिन आयुष्मान से हम नैय करेबेैय ओ देखलियै ओ आयुष्मान वाला सही से नैय करै छै पेश
किए नैय करै छै ई जे छै बजरंग। बजरंगी चच्चा के जे भेल रहे जीवन म आयुष्मानेसँ ने भेल रहै
नहि ओतऽ नहि क बेनीपुर वला ओकर नहि ठीक छै
बढ़िआँ रहै छै भाय तू पता हुनकासँ करैहे ने आ अगर मतलब ओना करबही तऽ पैसा लागतौ आ आ अगर ओई सऽ निकालय छै ओ पैसा त अपन ओकर निकालय। ओना तू अगर करै ल जे
पेसेंट के सही करय के बात रहै छै ने पेसेंट के अहाँ कोन हिसाब सऽ उपचार, ओ सभ अपन पैसा निकालनाय बुझय छै और पेसेंट के ओइ रूप से नैय देखे छै। ने अथि करय छै।
भाय ई एकर नर्मले। रहै छै ओहिमे कोनो एहन घबराए वला बात बला छै नै ऑपरेशन बुझली
ह ई तऽ होइ छै लेकिन उएह हम ठीक छै हम से कहलियै तै लए आ हम जकरा सँ करेने रहियै न।
हँ तऽ ओकरा लगन आयुष्मान नहि ने हेतौ ओतऽ तऽ तोरा पैसा बहुत खर्च हेतौ न। तऽ ओ अगर ओ सुविधा वाला में एते जे लोक करबै छै।
हाँ तऽ हम ओकरा सँ। केशव सँ फेर फोन के कऽ पुछबेलीयै कहलीयै एक बेर अहाँ पुछि लियो। छह हु तऽ ओ ओहो ओकरे कहलकै आर के ठाकुर और एके झा कऽ एके झा हम एके झा कहलक ने कहलियै ह कहलिय हमरा हमरो या मोनमे एकै झा सऽ हम देखाबी। करैयम। सर्जन ठीक छै कियाकि हमरो ऑपरेशन बीना मिसरा से करेने रहौ तऽ सक्सेस नहि भेल रहे मुम्बइयो मे करेने रहौं तऽ नैय भेला। तऽ काइल खुना एके झा केने रहै तऽ हमर सक्सेस रहै।
तऽ आ ओकर व्यवहार आ ओकर बाजै के जे भी छै से बढ़िआ छलै सभ किछ डॉक्टर ठीक छै। त ओहि दुआरे कहलकै ह ओ बात छैए जे ओकरा हम कहलियै जा कऽ पूछबे की केना रुपया फीस- तीस सभ कहे छै रिपोर्ट सभ देखेबै तऽ
हाँ तऽ पता करिहे जे कते लागि रहल छै कि लागि रहल छै हाँ ओहिके बाद जे छै जते भी अथी वला हेतै ने
जेना एक महीना के एक महिना के दबाइ लिखलकै आठ हजार के ठीक छै। तऽ हँ मौका अच्छा अहाँ पन्द्रह दिनके तामे दवाइ लए लेलियै हम कहलियै जेना ऑपरेशन करबै के छै तऽ किया हम एक महीना के दवाइ कोनो तागत के दवाइ तऽ छियै ने।
नैय तऽ किया झुठे लेबै।
ओ चारि हजार के दवाइ खुवए के की फायदा छै वएह सोच रहल छी। किया अगर जे नैय एम्हर हेतै तहन तऽ दबाइ दिअ पड़तै। आ नेता जे छै से सोचलियै हन देखै छी। र देखा कऽ ओकरा से बात के लेबै पहिले पुर्जा सभ लए क जेबै
हा पता करिहे जे कते कि केना लागि रहल छौ आ इहो पता करिहे जे दरभंगा मे टोटल कए गो छै। ई अथी वाला कि कहै छै आयुष्मान वाला
ह
तऽ ओहि हिसाबसँ जे छै से अगर हम तऽ
आयुष्मानमे तऽ पारसो देखबै छै।
नहि भाय पारस कहाँ धनूै ओ तऽ उएह न अगर आयुष्मान संगे हमरा होइय तऽ ठीक छै नै तहन तऽ हमरा। तऽ ओकर आधा सँ आधा मतलब दवाइ दारू इम्हरे एम्हर मे ने खर्च हेतौ
हूॅं, लेकिन पारसमे आयुष्मानके हमरा नै लागैया ओ सब और ज्यादा चार्जके दे
ओ कर ने, आयुष्मानके जादा चार्ज तोरा की मतलब छौ?
हँ ओ सब तॅं नी
ओहिमे ओहिमे एक लै कि दू लै कि पाँच लै ओहिसँ तोरा की मतलब छौ? ओहिमे ओ बिल बनबै छै, ओहिसँ हमरा कतेक अपन जेबीसॅं लागत से पूरा क्लियर कए दिहेॅं जे हमरा कते जेबी से अपन लागतै?
पारसोमे छै?
हँ, हँ जतय आयुष्मान होय ने कहिहेॅं किया तॅं पहिले नंबर लगबऽ पड़ै छै ने!
हूॅं, हूॅं
ई तुरन्त जेबहि आ तोरा कए देतहुॅं, से थोड़े होइत-
सेहो नहि, ओहि सभमे जतय आयुष्मान रहतै ओतय नंबर
हँ, ओ तॅं नम्बर अहाँ लगाइयौ आ- बाद होइ छै आब तँ प्रथमोमे शायद स्टार्ट भेलै हेँ
हँ, प्रथमोमे छै, हँ
सबमे बढ़िआँ एखन डॉक्टर सब छै तऽ, हम उएह कहि रहल छियौ जहन तोरा करबैके छौ- तॅं भाइ हम एहन वलामे किया नहि कराएब जे हमरा कम अथी मे हेतै जहन सरकार हमरा सुविधा देने छै एहन थोड़े छै जे ओ सरकारी हॉस्पिटल जकाँ अथी करै छै, ओ करै तऽ छै भाइ बढ़ियेॅंसॅं ओ जहन बुझही ने बजरंगी चचा सबके दरभंगामे रहै छै ओ कटाए कऽ जीवनमे करेलकै, तॅं ओकर की हेतै इएह सब रीजन- करेलकै तॅं आ सब बढ़िआँ तॅं छै, बेसी दिनके बातो नहि छै। या आब एहि टाइममे करेबही कि कनि रुकिके करेबही, ठंडी आबऽ देबही तहन करेबही? सेहो
वएह पप्पो सएह कहैत छलै जे- लेकिन ई सब जे छियै जे निकलि जाय छै शरीर से तॅं बढ़ियाॅं रहै छै।
बढ़ियाॅं रहै छै उएह छै जे मतलब एखन दबाइ चलि रहल छै ने बेसी जहन दर्द ओहेन नहि छै तॅं कनि दिन आओर रुकै लए कही ठंडा जहन एतै आब तँ जुलाइ- तीन-चारि महिनाके बाद छै, छठि सबके बाद जे छै- ओहि टाइममे करबा दिहेॅं एखन तॅं प्योर गर्मीके टाइम छै। भाव कनि सुखाय वला समस्या सैह रहै छै, से सभ करि, आओर जे छै से, आओर नहि ने किछु कहलखुन
नहि आओर लीवर बढ़ल छै कऽ
अच्छा लीभर ई तॅं भाइ सबके बढ़ल रहै-
हँ तॅं उएह आओर कहैके मतलब इएहे लीवर बढ़ल छै आ ई छै तॅं कहलकै पहिले इएहे कारण से ई सब जे गैस-तैस जे एते फलना चिलाॅं जे होय छै से
ई हॅं एकेगो छै
हँ से एकेगो छै।
आओ तहन। ह नहि निकलि जेतै ठीके छै लेकिन उएह छै अगर ओहन जेना पंकज भाईी सभ भेल रहे याद छौ
ह तक त किंग ने तऽ ने
हँ तऽ ओवला दर्द नहि छै अगर बर्दाश्त करयवला दर्द छै त कनी दिन रुक रुकि जो ठंडा वाला टाइम आब दी तहन करी ने हमर ज हम जे कहबो
आ बाकी जे छैय सँ अगर एहन उगतय वला छै तऽ डॉक्टर सम्पर्क करिहे जखन करबे वला से कोनो एहन अथी नहि ने छैय आओर ड डायबिटीज सभ अथी सभ नैय न छैय ब्लड प्रेशर सभ हिनका
नहि नहि ओ सभ ठीक छैय सभ नॉर्मल सबटा आब तऽ जाँच भेबे केलै सात हजार रुपया त जाँचो मे लेले बारह हजार रुपया उम
फोटो भेजिहे। ने छी--देख लेबै तऽ हँ त जाँच सभमे त पैसा लागले हेतौ भाय तऽ कखन खाना कखन खेबै
खाना खेबैय खानाक टाइम छैय अखैन खेबे केलियै तऽ कनि आय
एखन फेर करियौ ने काॅल।
ह तोहर ई एगारह मिनट रहैय छौ बारह मिनट
बारह मिनट पर अपने कटि जाइ छैय बीच मे दस से बारह मिनट बीचा बात करू। ह नहि अपने मोने ओहिस जादा पर अपने हटि गेल आ ओहिके बाद अथी होइ छै
कुवँरजी एखन एल छो सेओ गे
कान।
एखन देखी हम पुछलियै कत तऽ कहे छैय दरभंगा
आरे ओ मैसेज पर कहि देने
हँ छोड़ा छै हरदम मजा लैक फिराक मे रहै छैन
हँ हँ एखन अथी सभ करैत रहैय छैय ने
कथी